हलो।
हलो।
गोर लगै छीयै दीदी।
खुश रह, खुश रह। अहाँ केहेन हाल-चाल छियै। सब नीक छै। अच्छा-अच्छा औ सब और सब नीक छै।
की क रहलै छिये दीदी।
बस बैठल छियै। आ।
अच्छा दीदी कहल छियै कि दही बड़ा केहेन बनै छै।
दही बड़ा।
हूँ।
दही बड़ा कोनो पहाड़ी नहि छै मुदा धीरज चाही पहिने सामान नीकसँ जोड़ि लियो उड़द के डाल भए गेल दही भे। इ अलग तरह के भए गेल अदरक भए गेल हरियर मिरचाइ भए गेल जीरा हींग नून चीनी मीठा चटनी हरियर चटनी सभ सामान जोड़ि ल्यु।। आच्छा-आच्छा।
तऽ कहै छियै अहाँके हाथके दही बड़ा खाएल बहुत दिन भऽ गेल बियाहमे खाय रही ओहे स्वाद एखनौ मोन पड़ै छैय, हमरो सिखाय दियौ ने दही बड़ा केन बनै छैय। तऽ दाल कते लेब दीदी आ भेजबाक कोन तरीका छैय।
एक पाव उड़द के दाल दियौ चार पाँच घण्टा पानिमे भिजा दियौ। किछु लोक राति भर भिजबैत अछि मुदा बेसी भिजैब दाल से बड़ा तेल बेसी सोखे छैय। भिजला के बाद पानि निथारके सिलौट पर पीसू। मिक्सी मे अच्छा छै तऽ कम पान डालू, अच्छा, नै त घोल पातर भऽ जाएत।
अच्छा आ उ घोल केहेन होबै के चाही?
घोल गाढ़ा होबे के चाही मुदा एकदम कड़ा नहि चम्मच से गिराबे पर थक्का बनी के गिरे ओहि मे एक चुटकी हींग, कुटल अदरक, हरियर मिर्च ज नून मिला दियौ चाही तऽ एक चुटकी बेकिंग सोडा डाई दियौ, अच्छा, ओकरा से बड़ा फूलल फुलत होइ मुदा बेसी नहि नै तऽ स्वाद बिगड़ि जाएत अ हा हा हां फेर
तऽ लैत काल की ध्यान रखब।
कड़ाही मे तेल गरम करू तेल मध्यम गरम होबय के चाही बेसी गरम से बड़ा ऊपर से लाल भऽ जायत भीतर काँच रहि जायत हाथ के पानि के मे भिजाके घोल लियौ गोल गोल बनाके तेलमे छोड़ दियौ, कलछुल से उलट्टी पुलट्टीके सुनहरा भऽ जाय धरि भुनू।
अच्छा दीदी तऽ हमर बड़ा तऽ कड़ा भऽ जाय छैय नरम के केना बनत।
एकर जुग छैय भूजल बड़ा के तुरत गरम पानी हेल डालि दियौ पानिमे थोड़ा नून मिला लेब पन्द्रह बीस मिनट पानिमे रहै दियौ, बड़ा पानी सौखीके नरम भऽ जायत। फेर दुनू हथेलीके बीच राखीके हल्का सा दबा के पानि निकालि दियौ बेसी जोर से नै दबायब नै तऽ टूटि जाएत।
आच्छा आच्छा अहाँ दही केन फेटबै दही तऽ खटा लाग
खट्टा लागि जाय छै। खट्टा लागि जाय छै। दही ताजा दियौ बेसी खट्टा नहि ओकरा महीन कपड़ा मे बन्हिके एक घण्टा टांगि दियौ पानि निकैल जाएत फेर ओहिमे चीनी, थोड़ा नून, भुनल जीरा पाउडर मिला कै फेटू, दही मलाई जकाँ चिक्कन भऽ जायक। चाही ता चाही न तऽ थोड़ा दूध मिला लियौ पतला करबाक लेल। अच्छा
आच्छा-आच्छा तऽ चटनी के बारेमे सेहो बाजाउ बाजू ने दीदी।
हरियर चटनी लेले धनियाँ, पुदीना, हरियर मिर्चा, अदरक, नून नम्बू पीस लियौ, मीठा चटनी लेलेे इमलीके भिजाके गुद्दा निकालि लियौ, ओहिमे गुड़, नून, लाल मिर्च, भुजल जीरा, सौंफ डाली के पका लियो चटनी गाढ़ा होबै के चाही। आ
अच्छा ओ सजेबा के तरीका।
पलेट मे नरम बड़ा रखु ऊपर से फेटल दही डालु, फेर मीठा चटनी, हरियर चटनी सबसे ऊपर लाल मिर्च पाउडर, भूनल जीरा, कुटल कारी, कुटल कारी नून छीट दियौ, चाही ते अनार के दाना आ सेब डालू देखी मन खुश भऽ जाएत। आच्छा-अच्छा से तरीका छै ने तो दूटा बात ध्यान अ मने दीदी कखनो-कखनो बड़ा बीचमे काँच रहि जाय छै ओकरा के ने बचाउ। दूटा बात ध्यान राखू पहिले घोलके पानि बेसी नै होय, दोसर तेल मध्यम आँच पर राखू बड़ाके तेलमे डाललाके बाद आँच धीमा कै दियौ ताकि भीतर धरी पकड़ि जाय आ पानी मे भिजबैके बाद नीक से निचोड़ू नहि ते दही पातर भऽ जाएत।
आच्छा-आच्छा केते दिन तक राखि सकै छियै दीदी।
भूजल बड़ा के फ्रीज मे दू-तीन दिन राखि सकै छी, खाय काल गरम पानी मे डूबो दिये, फेर निचोड़ी के दही मे डालू। मुद्दा दही ब वाला बड़ा तऽ ओहि दिन खाय के मे नीक लगैत छै।
अच्छा-अच्छा ओ। आइ बेन बनाएब अहाँ के विधिसँ बनायब तऽ जरूर नीक होएत, काल्हि अहाँके खुआएल ले लाबी ले देब ना।
जरूर आनिहे मुद्दा मोन नै रखिये दही बड़ामे प्रेम बेसी, मसाला कम डालू, प्रेमसे बनाएब तऽ अपने स्वाद आबि जाएत।
अच्छा दीदी आ बिलकुल दीदी प्रेम आ धीरज ई दुनू चीज मिला देब, चलै छियै दाल भिजायब लेल नै।
हाँ। दाल भिजाय ले। चार पाँच घंटा भीजे ले अच्छा-अच्छा आ उ आ भुजला बड़ा के फ्रिज मे मानलु दू से तीन दिन राखि छियै तऽ उ खराब नै होय नै खराब ना हो छी। आच्छा-आच्छा ओकरा फेर गरम पेएन मे, दही बड़ा तनी खायमे खट्ट-मी ठीक लागै छै दीदी, ए जे इमली के जे चटनी छै उ हमेशा मीठे बनै छै नै हाँ। मीठ आ खट दोनो रहै छै।
आच्छा-आच्छा।
अच्छा ओ आ ऊपरसे मने नमक उमक देल जाय छैय न हाँ ऊपर से नून । छिटल जाइ छैय । ओ अच्छा- अच्छा ।
ईसभ तऽ दोसर जगह होली उलीमे बनै छैय ।
हाँ और अहाँ के दि इहाँ के जब मन करै छै तब बन जाय छै। हँ जादाा लोग होलियएमे बनबै छै । होलिमे दशहरा मे । इएह सभमे बनै छै । ह्म -ह्म -ह आ शादी पार्टीमे तऽ पार्टीमे रहै छै ने । आब त शादी पार्टी मे । फैशन भए गेल है । हँ -हँ -हँ मने शादी पाटीमे तनि दहीबड़ाके जे साइज छै ओ बड़ बड़बइ छै । हँ आब तऽ होटलमे भी दहीबाड़ा मिलै छै । ठेला ठ ठका पर द दही बड़ा । मिलै छै ।
ह्म्म ह्मँ ह्म्म आ दही- दही तऽ खट रहयके चाही ने ।
जाादा खट नहि रहयके चाही। जाद खट रहे तब ने। एक लागी ।
आ । तऽ दही मने मीट भी डाल छियै कि अाली खटवला ।
नहि -नहि -नहि दही कपड़ामे टाँङ्ग देबल जाइ छै दहीके । ओकर पानी गिरा देबल जाइ छै तऽ ओ देची मे खट। खतम हो जाइ छै । छै ओकर बाद दहीके थोड़ा दूध डालिके पतला कर लियौ । आ ओकरा मे चीनी डाल देब । आबै छै ।
ओ अच्छा- अच्छा ।
ठठ हो जाइ छै । ओ दीदी कहाँ बात कहै छियै केओ कार्य ऐप छै । हँ । मे सब महिला सबके काम मिलै छै घर मे बैठे करेके अच्छा -अच्छा । हम भी टास्क अगर करै छियै तऽ ओकरासँ दू पैसा हाथमे आ जाइ छै । तऽ अपन काम । छै ।
अच्छा ।
हँ -हँ भाय सबके काम छय कम तऽ तनी दू चार पाय कमा ले तऽ नीक लागै छै अपनो के केकरो। से मांगे के ना जरूरत पड़े छै ।
ह्मँ्-म -ह्मँ -ह्मँ्म ।
ह । ठीक है बढ़िया काम छै सब मिल छै ल हँ- हँ। हँ ठीक छै तऽ बादमे गपशप करब ह ठीक छै ठीक ।